जय बि
हा जय झूलेलाल प्राची
हा ठीकु हा हा तव्हां ठीकु आहियो भाभी
बढ़िया बढ़िया मज़े में
ॿियो ॿारि ठीकु आहिनि सभु
हा सभु बढ़िया मस्तु
ॿियो फुर्सत थिया न अॼु ना आई न कल्ह मना करे वई
अच्छा अच्छा पोइ सॼो कमु अॼु मथां थियो हूंदई अची करे
हा हा मले छॾिया हा राति बासण थोड़ा मले छॾिया वरी अॼु हाणे लथा थोड़ा त वरी हाणे मले छॾिया थोड़ा सा मां हा हा उहोई चयोमासि चयोमासि ॿिनि ॾींहंनि जी कंदीए छा वई छुटी त चए थी न हिकु ॾींहुं जी कंदमि मां चयो ठीकु आ भईया हिकु ॾींहुं जी कजाईं हाणे तूं थकावट थी वेंदी आ न हा ॿिनि ॾींहंनि में ॾाढो त थकावट थी वेंदी आ शरीर खे
हा हा नाश्तो खाधुव
हा हा असां त पहिरियों ई खाई वरितो बसि हिननि जा मूंग पई ठाहियां
अच्छा अच्छा
हा ब ब पराठा बस चांया पई त वरी मम्मी चई कि न मां हिकिड़ो ई खांईदम, नमकीन खादंई चए पई थोड़ी सी त च्यंई पेट भरजी वियो मुंजो हुं बुख लॻी हूंदसि, हा -हा हाणे ठीकु तसि उहोई चवांसि पई मां चओ हां मा पराठो पचाए छॾियां हां। त चए पई की न मुखे थोड़ो लॻे पियो त मां खणी आयमि।
हा----हं हं। हिते आदत जो तनि साढी अठें पोणीं नवें ताईं खाईंदा हिनि त वरी उव्होई आदत थी थी वंञे न वरी।
त व्हई चईं कि न अॼु वरी तबियत बि ख़राबु हुव रात जो बि वधीक न खादी हंई रोटी खिचड़ी खादी हंई राति बि, त वही लॻंदो हूंदसि बुख बुख जो थोड़ो खिचड़ी में त वई लॻे ती न बुख। मना कियांस पई, चवांस पई रात जो न खाओ मा फुल्को खाई वठो, त चए पई न मां खिचड़ी ई खाईंदमि टमाटे जी चटणीं ठाही अंऐं पकोड़ा तरिया हुआ।
हा उहोई पकोड़ा त मां मना कयोमांस वही चंईं पकोड़ा त न खाईंदमि।
न न खाधई, हिकिड़ो ई हा हिकिड़ो ई खाधई पकोड़ो। चयोमांस मां धोतल दालि ठाहे थी छॾियां, त चईं न न मां टमाटे जी चटणीं खाईंदमि। हाणे आरामु आहे मुखे, दवा ॾिनी हुवंईसि हिननि शाम जो बि दवा ॾई छॾी हुवंईसि।
हा आहे त हांणे
भई दाल पकवान खाधो हंई न, हुनजे करे थोड़ो थी वेंदो आ न कॾहिं -कॾहिं ईअं ॿियो त हाणें हींअं कुछु न खाधो हुवंईं भारी।
हा, पकवान हैवी ता थी पवन न ॾियणु, वणनि त अथा पर वरी ॾियणु हैवी असांई हुन ॾींहुं बुआ जन जी कई त हिकिड़ो ई पकवान खाधो ता ॾाढो ॼयणु जीं चढ़ी पयो, उहोई बुआ चए खंणु ॿियो मा मा न बुआ मुखां हलंदो ई न। मां जलेबी ॾही वणंदी आ, मां जलेबी ॾही खंई अंउं पकवान हिकड़ो ई खंयोमांस, मां मुखां बुआ हलंदो ई कान्हे हूअंईं सुका -सुका शयूं मुखे न वणंदियूं इनि, मुखे लॻंदो आ दाल सां भले फुल्को को बि हुजे लेकिन पकवान अंउं इह्ये सभु
पूड़ी बि सुठी लगंदी आ जीअं दाल दाल सां पुड़ी हुजे त पुड़ी बि सुठी लगंदी आ, मां भी इन्हे करे मंझंन जो खादो त मम्मी अगर मां नाश्ते में हे खाई वठंदमि भारी त मां हली ई न सघंदमि पो त, मां चयो मंझंदि जो खाई करे मां सुम्ह पवंदमि।
सही ॻाल्ह आ हो उहोई त न हले बि नथो ॼणु शरीर पो उन्ह हिसाब सां हैवी जे हिसाब सां।
मंझन जो पाण मुखे निंड्र पो सुठी अची वई खाई करे सुम्हयम कल्ह त पोणी छहें वजे निंड्र खुली वंञीं करे, हेॾनि ॾींहंन जी थका कावट हुई निंड्र थी न पई सघे।
हा। न जा शरीर खे आराम बि खपे न वरी भई अंउं हे बि कमु त अथई तुंहिंजो त हुनमें बि कइणों तो पवई ध्यानु करे त वरी हो छा ता थिए तो न त माण्हूं परेशान ता थी पव
थी वियो हाणे, बसि जेको पंहिंजो पहिरीं वारो कमु आ हुन ते ई वापसि अची वियमि।
अच्छा -अच्छा हिंदीअ वारो ई, हैलो हलो! हैलो! हैलो! हैलो! हैलो! हैलो! हैलो! हैलो!